ह की सब होइ छै
किछु नहि बैसले छलहुं की हाल चाल यए
बढ़ियां आपन कहियौ
हमहुँ ठीक छी
और चाय सब पीलौ
नई आब पीब आहां पीलौ
हँ हँ हम पीनहु अखने
आई तऽ हाटो पर जायब गाँवमे हाट लागल हयैत
हं हाट तऽ लागल छलाए अखने हाट पर से एलौ हन आइ तऽ बेर् ह वला सोमबड़ियो छलै ने अहां करै छी रोजीना नई नई हम नई करै छलियै
मुरही झीली साब खेलऔ गाम के न हम नई कराई छी
मुरही झिल्ली हं बड्ड खेलौं
हेलौ
अंतिमे छलै चप हाटिया पर बड गरम गरम नीके नीके छनई छला
हूं
ओ केलौं हन अखने खेलऔ हन
अहां के हाट पर गेल छलहुँ की नहि
हँ गेल छलहुँ गाँव गेल छलहुँ तऽ
अच्छा हाट सब पर घुमै छैलौं
हँ घुमै छला आओर सब कहियौ ओतैयो मन्दिरो छै ने नहि हेलो
और बताउ
बढियां
बढ़ियां य की सब खाना पीना खेने छलौ आइ दिन मे
खाना खेने छलौ आलू सुआबीन सब्जी भात
अच्छा
आहां की सब खेलऔं
हम केने छलहुँ प्याज के कचरीके सब्जी और भात
आ
हूँ
गाँव मे तऽ सबजी नहि गाँव मे भेटत ई सबचीज ओते नहि ने भेटत
नहि ओतऽ तऽ हमरा तऽ एहन बेकार खाना भेटे छै कि खाय के नहि मोन होइत रहैया ताहि दुआरे जते दिन छी खा ले छी बढ़ियां से
मम्मी् के बेसन नहि भेटै छै बना बना क खाय आइट भी छै हं
हँ आओर आओर बुच्ची सब ठीक य की करैया ओ
एगो टुसन गेल अछि एगो हैया बैस ल अछि घरमे
अच्छा
ह सब
आओर बताउ
बढियां
बढ़ियां य
पाईन ताईन हो या गाँवमे
हँ भाइ काल्हि तऽ आब घरमे लूडो बेैसी खेलैत छलियै कि अचानक एतेक पानि पड़लै ने
हं त तहन तऽ गर्मी नहि हैत ने
नहि ओते गर्मी नहि लागैत छै
बड़ गर्मी अछि
ओतऽ तऽ बड़ गर्मी य
बद गरमी
अच्छा कोठ वला घरमे तऽ गर्मी ल गते छै लेकिन इम्हर जे खपरा वाला घर छै ने ओहिमे तऽ कम गर्मी लागैत छै हम ओएह घर मे रहै छी अपन
हँ ओ घर ठण्डा छै ने
हं ठंडा छै एक बे तऽ ओढ़ना ओढ़िकऽ सुतय पड़ैया
पंखा च ला केे ओ सुतैमे बड नीक लागैत रहै छै ने
कि क हं हमरा तऽ बड़ नीक लागत रहैया ह दिल्ली सभमे तऽ बड गर्मी होयत पाइनो सब नहि पड़ैत छै
नहि परैया बड गरमी
तेनाहिे बंबई सबमे देखबै छै एते पानि पड़ैत छै
ह ओतऽ तऽ ठण्डा लागैत हेतै ने
हँ बाढ त रहै गेलल मर त
की
सावन बड़ा सोमवारी
सोमबारी अहाँके तीन तारीख से
नहििन सुनै छियै बीसे तारीख से छियै
बीसे तारिक स हेतै
सुनै नै तऽ सेह छियै
हमरा बुझलो ने या
सब तऽ कहै छै बीस से एेते पूर्णिमा वाला छलै य तीन तारख से
संकरैत बला बीसे तारिक से
हँ लागै त
नहि तऽ बढ़ििया हय छै अहाँके गाव बहुत की
कनि बुझ के बतायब हमरा
हँ बता देब
ओर सिलाइ सब जोड़ै या
कथी
सिलाइ चोलै ह कगो ब्लाउज सीिलोन
है एक दिनमे पाँच टाक सी लै
पाँचटा से लोकसभ सिियाबैय कि नहि कि अपने सिबै छियै
बढ लोक सीआबैया ह की कहलियै
बड कमइतै हेब
बड कमाइ भेल भरि दिन मशीने पर बैसल रहै छै की कहू फुरसते नहि भेटै एको बेर
एबै तब कनि मम्मो सबके सिखा देबै तऽ
ह त खा देबै
ह
बनहाम
हँ तहन तऽ सभके ब्लाउज सब सी के दैत हेबै नीक नीक डिजाइनोवला आबैया कि सिम्पले टा
नहि डिजाइन बला नहि आबैए
सिम्पले बला
हँ सिम्पले डिजाइन बला
तब आओर बताउ
मारिये आओर कह
राति मे की सब खाना पीना बनेब
राति मे अखन घेरा राखल यऽ देखै छियै घेरा के भूजब
अच्छा
दालि भात रोटी बनेब आओर की बनेब जी आम खाइ छी
आम खाइ छी ओना नहि खाइ छी आब मोन भरि गेल आम खा के हमरा एहि बेेर आम ओते नहि नीक लागल हन आओर काच मे फड़बो नहि केलै हन खरीदे के खेलियै हन
अहिबेर नहि नीक आम छेलै हन एहिबेर
अच्छा अंचार तचार नहि बनेलहुँ
कहाँ बनेलौं अइबेर
बनैतौं न हम लऽ जइतौं होस्टल
गाँव से नहि आनल
नहि हम अहीं भरोसे बैठल छी जे अहाँ देब हमरा
आ हम बनेबे नहि केलहुँ आ दू दिन अनलखिन आम दुनू दिना पाइक पाइक गेलै
अच्छा
तु तऽ कटलेट खा लेलैं अंचार बनबै लए अनने छीन दुन्नू दिन पाकि गेलै हूंम्म
आइ तऽ पप्पा अण्डा एनलखिन अंडा के भुजिया रोटी पराठा खेबै हम आइ
अंडा के परोठा
हँ अण्डाके पराठा के भुजिया आओर पराठा बड्ड नीक बड्ड दिन से खाय के मोन होइ छले हमरा
अपने से बनैब की मम्मी बना देतथि
मम्मी बनेतै हमरा नहि आबै ताबैय बनायल
अहाँके खाली मीटे टा बनबऽ आबैया नीक सेे
मीट बनेनाइ अहाँके नीक लागल रहै हमरा हाथ
बड्ड नीक लागल छलै
अच्छा अइ बेर तऽ खैबेने करबै